बी सभ पथ छी बैठै छी
बैठै छी अच्छा औरो बताइ की की करै छी
हम घूमे घूमे के जाय छै अंकल जाय छै यू पी घूमे
अच्छा हमहू सब जानैछी जी हम सुतै छी फेन सुत के अभी उठै छी त तोर से बात करै छी सोचनी कि तीय गप सप कर लेबल जाइ छी
हँ सही कहले छी
हू
जाइ छै हम कल यू पी घूमे जाइ छै वहा हम नोएडा जाइ छै छै वहाँ घूमे शहर मेआ हँ शहर घुमे जाय छै वहां पे फिर वृन्दावन घुमे बनारस घुमे हाँ काशी घुमे तब घाट उट पर बैठ ई सब जगह घूमे जायब
अच्छा अच्छा
हँ तऽ बड़ा मजा आइ तिकेट उकेट कटालेल बानी
हू हू
तै छै की तोहरो ले चलै छै
ह्म हम हमहु सोचै छी की हमहु चलै छी तऽ पहिले चलै छियैमी कहाँ पहाड़ी इलाका पर चलै छी पहाड़ी इलाका पर चलै छी नु तऽ ओना कही ठंडा भी रहै छी बर्फो गिरै छी फोटहु बनि्हआ बनाबै छी आँ
असल मे अइना कानी मे चलै छी हम तऽ सोचै छीयै कि हँ ओहो बनिया जगह छि
राधा रानी जी कृपा होइ छि
हँ
सोचै छी ओ तऽहि चलै छी ना ह्म ओ ज्यादा ठीक छै आ ओतहिएके प्लान बनाबै छी ह्म ह्म बहुत गर्मी छी बड़ा गर्मी छी मने हू आ सोचैत छी हू अभी तऽ सबसँ पहिले त हम सुवेरे उठनि ह पाँंच बजे उठला के बाद नहायनी ह साबुन लगेनी ह पेर पानि उनि पटा उटा के सोचही हैं की मतलब कोचिंग के लिए तैयार होइ त कोचिंग के लि तैयार हो के फेर मतलब सतू उतू पी उ के
अपने सतू मे प्याज खायनी कि न खायनी
सत्तू मे प्याज डाल कऽ ना खाइ छी निम्बू डालै छी सतू डालइ छी अ नमक डालय छी
अच्छा नून डालै छी
सु सु सु सु सुनने छी तऽ हमसभ त पहिले उठै छी तऽ सूजि कोचिंग जाइ छी नहा धोआ के तऽ कोचिंग जयला के बाद दोस्त सब के बैठाबे छी साथ मे फेर कोचिंग ले जाय छी फेन कोचिंग से एयला के बाद रास्ता में जूस उस पियइ छी खेले कुदै सब अबबै छी आ ओकरा बाद मोमोज खाइ छी ओकर बाद पेटो मे खराब हो जाइ छै तऽ दबाइ खाइ छी
अच्छा अच्छा हँ हँ अपने तऽ दुकाने अइ का चिन्ता छै दवाइ के ना सामान अब
ह पार्ट टाइम करै छी दवाइ के दुकान मे ह दिक्कत त न छी तू बताई छी तोरा कहाँ नेपाल जाय क
हँ हम तऽ नेपाल जाइ छी कल जाइ छी हम कहलूं की ओकरा बाद आय छै तऽ तब नेपाल जाइ छी हम तऽ नेपाल जाइ छै तऽ तोरो साथ मे ले चलै छि
अच्छा ह हमहुँ सोचै छी कि हमहुँ चले छी साथे मे नेपाल
हँ वहाँ पे घूमल जाइ छै मन्दिर उन्दिर घूमल जाइ छै ई सब जगह घुमेै के ठीक छै ह
साथ मे घूमि लेबै छी तब ने मजा आबै छै नेपाल
अ तऽ दिवालियो आय छै दिवालियो मे ई अब जाइके अपने अपने सोचै छी कि केने जाइ छी दिवाली मे
दिवाली मे सोचै छी कि एत च गाँमे जाइ छी
ओ गांव जाइ छी हमहू सोचै छी आ हँ
गाँवमे खेती बाड़ी होइ छै ने तऽ खेतीमे खेती मे हम करै छी की करै छी कभी धान करै छी अब गर्मी का मौसम छी त मौसम के हिसाबे से ने म उकरइ छि ओ त कैसन मौसम होइ छि
हम तऽ इतना सारा धान रोपने सब पानि आगे छै सब पूरा धान खराब हो गेल पर हम हौसला न तोड़नी अपन
हू
अ फेर फेरोे धान लगाएम त ओ आइ तब उ से कमा उमा
ह ह ह बात तऽ सही बा धानमे पानि उनी लाग जाय छै तऽ खराब हो जाइ छै आ एकरा बचाबै लए तऽ कुछो करै छै आदमी ह अबकाही करै छी दिक्कत हो जाइ छी धान उन मे पूरे अथी करे छै अ जान जानै छी खेती हम उख उखि कर छी त ओ की करै छी ओ की कटाई उटाई छि चैल जइओ उ पैसा उैसा घरो चलाबै छी
अच्छा अच्छा
आ तू कथी क खेती करय छी
हम त धान क करै छी एहि बेरा हम रबरो के खेती लगेले छी अच्छा ओमे मछली ओ पाइन रहे छय जे अलग तरीका से कनी करै छी तऽ बाढ़िया भेले छियै त
ओहिमें मछली पड़े छै ने तऽ मछलियो के फायदा होइ छै फेर मछलियो बेच सकैत छी की सब बौलै छी फायदा होइ छै मछली वाला सब वै अब तऽ सब बझे छै फायदा कमााय के बा तऽ एक साथ सब कामो करै छी एक सााथ न करै छी तऽ फेर दिक्कत हो जाइ छी आरो बताय छी कही चलै छी नहाय कही चलैइ छी ठंडा जगह नहाय
हँ हँ सोचने रहनी तो से कियो नहाय चलतो समय नइ मिलय छै ई त काममे रहैय छै आ ओने के खबर सुनली की नहाय वाला लड़का
अब का करे छि सब नहााय जाइ छी ओनाह रह जाइ छी अफओ फैल जाइ छी दिक्कत हो जाइ छै ओ इघर मे टाइमो न मिलै छै यएह छी बचपन मे हमे कितना खेले रहे छी
हँ
सब याद परै छै तऽ खुब अब त सब अपन अपन काम मे बिजी हो जाय छी काही करै छी अच्छा कोनो बात ना सब सबके त अपन अपन करै ही के ब एक न एक दिन सब चलै छी तबी ने बुझु जे करै छी हूँ की कहै छी
अपन जे मोबाइल लेे लेले छी ओ कैसन चलै छै
ह ठीक ठाक चलै छी
ओ केितना दिन बारेमे
मोबाइल हम लेबै छी सस्ता लेबै छी पैसा न रहै छी गरीब आदमी छी
अच्छा हँ कोनो बात ना भगवान जे जित ल छै ओतने ओकरा ले
पंखा के आवाज आबै छी तोरा लगैसे
हअ
त पंखा से हट के बोलै छी तऽ आवाज नहि आबै छी
ई सब ना नू बोलै छी अब लाइल छी अब आबै छी तब बहा दई छी की
खाली अबइ छी
ह ह आ अच्छा ता कोनो बात नहि बन्द कर देलिए कि छी त अभि हाँ
अब ठीक अबाज आबेय
या गर्मी है त आदमी त पंखा चलाेबे करै छी इतना गर्मी छी जे का बतायल जाइ छै
केना छी
इहो मौसम बड़ा गर्मी परै छी बाप रो बाप बड़ा गर्मी
आब तऽ सही गर्मी तऽ सब जगह छै आ बचेके तऽ रउआ पर छी जे कइसन पचै छी केन रहै छी मुंह मे पाउडर लगाबे निकलै छी बाहर हु आरो सुबेरे से उठ क का का करै छी
तखन तऽ सुबेर उठेनि मु हाथ धोएनी
मुह हाथ घोनी आरो
खाय के खोजमे कुछो मिल खा ले ओकरा बाद पढ़ेली फेर दुकान पे जाय नी ह पढ़ेली विज्ञान दुकान के दुकान पे जाइ छै तऽ हॅं ओकर दुकान दोकान चलाइ छी तऽ पैसा उैसा आै छी तऽ घर पे लए छी पैसा
आरो का ईहै त
इ इहे सब तऽ काम छै का पता गर्मी इतना की आदमी काम करे मे बड़ा हालत खराब छै
गर्मीे काँ कही इतना हारड मतलब इतना हीर हीर पूरा माथा हीर देबै इतना हीरा गर्मी होइ छै बाप रे बाप इतने मे कितना लोग सब बेहोश हो जाइ छी कितना लोग का हो जाइ छै आ पानि न पी छी आदमी तऽ बेव्सी ने होइ छै आ पानि पिये मेन छी
कहनु ना मिलै छै
बिना पानी के आदमी ना जी पाबे छै ई तऽ मिलाबै छीय हम ई त बात सहै छी बिना पानी आदमी ना जी पाबै छै पानि बिना आदमी को जी छी रहे पर न करइ छी इहे हइ छी आ जन आदमी कम पानी पियए छी ओ धूप मे तऽऽ बेहोशो हो जाइ छै आब जन रहते रहै पानी पिय हुं हूं तऽ हुं आब जान त रहते रहै पानी पियै छी ओकरा तऽ ठीक होइ छी आओर बताय छी घर में सब परिवार वरिवार कैसन छी
हँ हँ घर परिवार हमर सब ठीक अपने के दादी चा दादी के हाल चाल बताए
के हाल चाल सब ठीक छी उह घुटना उटना पीछ उठ खाँसी उसी ई सब मे दर्द होइ छै अब तऽ बूढ़ आदमी में ई सब त दर्द होबे करै छै बूढ़ मे न होइ छै तऽ जवान मे थोड़े होएत
हँ इहो बात छै आजकल के लड़कन सब के नैका नैका लड़कन सब ओ कुनियो सबके देह हाथ मे सब दरद भेल छै आ सब अ काम उम न करी बैठल रही रूम मे
देहमे लाग पुरा अथि कुछो करी घरे र तब नू हूं हूं ओखनो के पूरा देह दर्द करी घुटना दरद करी सब देह हाथ सब दरद करी
ऊहे ने हमनी के समय के लोग सब तऽ कितना कितना काम कर दै जीते जवानी मे
ओहे नू अब क टाइम गेलै एकर कुछो क देल जा तऽ होबे न कर ओखनि से होबे न करी कितना समझावल जेल कर कर देहमेतिक जान लाब खयबो तऽ न कर अब के लड़कबा सब
हँ एने ओने के बाहर के कीचड़ कुचड़ खाइ सब तऽ कहाँ से देहे मे लगै छी
उहे नु अन्धर के तऽ खाइ छी आ
बड़ा देह ओ दर्द करे छी हमर तबेत ठीक न छै तऽ हम जाइ छियै सुते तब अपने से बाद मे बात करै छी ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक